हलौ
हेलौ
नमस्कार मित्र
नमस्कार
आज रविवार छै, आज मौसम बहुत नीक छै। के नहि, हम दुनू कतऽ घूमे जाइ? घरमे बैसल बैसल बोड़ पऽ गेल छी
तोहर बात एकदम ठीक अछि चलो फिर रांची के रॉव गार्डन चलै छी ओते के नजारा बहुत सुन्दर छै आ मन के बहुत शांति मिले छै
सही कहलहुँ ई जगह नहि जतय पत्थरसँ बहुत तरहके कलाकृति आ झरना बनाओल गेल अछि हमरा ओकर बारेमे बहुत सुनल छल मुदा जा के मौका नै भेटल
हँ वही ई कांके डेम के पास अछि कलाकार लोक इ टूटल फुटल पत्थर आ कचरा से एते सुन्दर चीज बना देलक जे देखे आश्चर्य होइत अछ
हँ सुन के तखनसँ मन करैय लगल तऽ देरी क गेल छी जल्दी तोहर होइ छी अहाँ निकलै छी रास्तामे किछु खा पीबी लेबु करब
ठीक अछी हम दस मिनट मे तोहर घर पहुँचे तू बस तैयार रहू आ फोन चार्ज कै लेब कारण ओतैय फोटो खींचैके बहुत जगह अछि
हम गेट पर तोहरा रुकि रहल छी पॉावर बैक सेहो बेग मे रख लेलु जेना बैटरी खतम होइके टेंशन नैय रहै
बहुत बढ़िया काज केलऽ हमरा काके वाले बस पकड़य पड़त ओतय से रोक गार्डन पन्द्रह बीस मिनट के रास्ता अछि
हँ रास्ता कैसन अछि हमर पहिल बेर जा रहल छी तऽ थोड़ा एक्साइटमेंट आ थोड़ा डर सेहो लग रहल अछि
रास्ता बहुत सुन्दर अछि चारू कात हरियाली आ जंगल अछि बस जखन ओकर बीच से गुजरैत अछि तऽ सफर बहुत आनन्दक भए जाइत अछि
हुं एकदम बिल्कुल सही हम पहिल बेर जा रहल छी तऽ थोड़ा एक्साइटेड मेंट आ थोड़ा डर सेहो लागल रहल अछि
बस जल्दी चलू अब बस आबि गेल खिड़की वाला सीट भेट जायत तऽ बाहर के दृश्य देख मजा आबि
रास्ता बहुत सुन्दर अछि एरिया चारू कात हरियाली आ जंगल अछि बस जखन ओकर बीचसँ गुजरैत अछि तऽ बस सफर बहुत आनन्ददायक भऽ जाइत अछि
हँ बाहर से कतेक ठंड हवा आबि रहल छी राँची के हवा में एक अलग तरहके ताजगी अछि जे मन के खुश क दैत अछि
अबो बाहरमे कतेक ठण्ड आव आबि रहल अछि रांची के हवा मे एक अलग तरहके ताजगी अछि जे मनके खुश कऽ दैत अछि
तू कह रहल छलो जे ओतय एकटा आर्टिफिशियल झरना अछि की ओ सच में नेचुरल लगा छै अछि
बिलकुल लगैत अछि ऊँच पत्थरसँ पानि नीचाँ गिरैत अछि आ ओकर आवाज सुनिके मोन एकदम शान्त आ भऽ जाइत अछि लोक ओतय घंटो बेसके आराम करैत अछि
हमरा तऽ अभी से मन क रहल अछि जे ओते बेस के आँखि बंद के ओकर आवाज सुनू शहर के भागदौड़ से दूर एहन जगह बहुत कम बटे तऽ अछि
हमरा तऽ अभीसँ मन करऽ रहल अछि जे ओतय बेसके आखिर बन्दके ओकर आवाज सुनू शहरके भागदूड़सँ दूर एहन जगह बहुत कम भेटैत अछि
एकदम ठीक कहलो यह कारण से लोग वीकेंड मे परिवार के संग ओतय आबित छै ओतय आबी के सब तरह के तनाव दूर भए जाइत अछि
देखू बोड आबि गेल रॉक गार्डन पर पाँच सए मीटर मतलब हमलोग पहुँचै जबला छै हमर दिलके धड़कन बढ़ि गेल अछि
चलू उतरे छी टिकट बीस रुपआ के अछी गेट सेहो पत्थर से बहुत कलात्मक ढंग से बनाओल गेल अछि
भीतर अभी ते बुझाइत अछि जे हमलोग एकटा अलग दुनिआँमे आबि गेल छी चारूकात पत्थर के मूर्ति आ रंग बिरङ्ग फूल अछि
आओ देखु हाथी के मूर्ति टूटल पत्थर के जोड़ के एक एक जिन्दा बनावल अछि जे पास जाय डर लागैत अछि
ई फवारा सेहो कमालके अछि पानि ऊपर से गिर के नीचे तालब मे जायत तछी आ चारू कात लाइटिंग बहुत सुन्दर छी
ई कलाकार लोकानि के प्रमाण अछि जे कचरा सेहो कला बनबा देले अछि ई सन्देश सेहो दैत अछि जे हर चीज के दुबारा उपयोग कयल जा सकैत अछि
चलू हमर एकटा फोटो खीँचू ने ई झरनाके सामने बैकग्राउण्ड बहुत प्यार लागि रहल अछि
लियो खीचलो स्माइल बहुत नीक लागल अछि प्रगतिक के बीच तू आऔर सुन्दर लग रहल छी
हँ लियौ खीच अब तोहर बारी ओ पत्थर बचाब वला बेंच पर बेैसू हम फोटो लेैत छी ई बेच सेहो कतेक ठण्ड अछि
हँ गर्मी मे सेहो एतै बैसके बहुत राहत मिलैत अछि चारू कात गाछ वृक्ष आ शान्त माहौल अछि
ई के अभी गे बुझाइत अछि जे शहरमे दूर एकटा आग सुकून वला जगह अछि कोनो सुर नहि सिर्फ पानिके आवाज
यही शान्ति के लेल लोग एते मैडिटेशन आ योग करय आबैत अछि सुबह सुबह के नजारा आर अदभूत होयत अछि
अगिला बेर हम सुबह जल्दी आब अभी चालू ओ गुफा जकाँ जगह देखी छी जी सामने दिशा रहल अछि
ओहो पत्थर पे काट के बनाओल गेल अछि भीतर जायब थोड़ा ठण्डा आ रहस्यमय लागेत अछि
देखू सँझा भऽ गेल आ सूरज डूबि रहल अछि ई समय रॉक गार्डन के नजारा सबसे सुंन्दर लगैत अछि
हँ लाइट जली गेल अछि तऽ झरना और चमकि रहल अछि पानि में रोशनी क परछाइ बहुत जादूई लगैत अछि
लाइट जलि गेल अछि ते झरना आओर चमकि रहल अछि पानि में रोशनी के परिछाइ बहुत जादुई लग रहल अछि
आजके दिन हमर लेल बहुत यादगार बनि गेल तोहर सङ् घूम के आए क ई जगह देख के मन बहुत खुश भए गेली
हमूँ तू हर चीजके ध्यानसँ देखैत छौ आ सवाल पूछै छौ तैँ हमरा सेहो नय नय बात पता चलैत अछि
चलू अब घर चलैत छी बस भेटी जेत बढ़िआँ रहत आज थकानो अछी मुद्दा थकान से मजा आ जाए
हँ चलू गेटके पास बस स्टैण्ड अछि अगिलाके बेर हम दसम फॉल चलब ओतयके झरना आ आओर ऊँच अछि
पक्का चलब मुदा आज रॉक गार्डन हमर दिल जी लेल पत्थर से सेहो जीवन बनाओल जा सकैत अछि ई एते सिखलो
हँ एकदम ठीक कहलहुँ चलू बस आबि गेल बीसू घर जायके ईसभ फोटोके कोलज बनेब
देखू सामने वाला पुल पूरा पत्थर से बनल अछि ऊपर चढ़ के देखो तो बहुत मजा आबत
हँ ओकरा लेल होइत अछि एक दोसर के सङ्ग नइ जगह खोजबै तऽ जीवन छनि अछि नी फेर मिलब जल्दी कोनो नय सफर पर
ई पुल कलाकार लोकानी के मेहनत के नमूना अछि नीचे से पानी के आवाज आबि रहल अछि जे सुन के मन शान्त होए जायत
हँ उम्ह की सामने वाला पुल पूरा पत्थरसँ बनल अछि ऊपर चढ़िकऽ देखयमें ब बहुत मजा आबत
हमरा तऽ लागि रहल अछि जे हमलोग कोनो पहाड़ के बीच में छी चारू कात एते हरियाली अछि जे आँखिक के आराम भए रहल अछि
सही कहलहु रॉक गार्डेन मे जे पेड़ पौधा लगाओल गेल अछि ओकर देखभाल बहुत बढ़िआँ तरीकासँ भऽ रहल अछि
चलू ओ बला गुफा भितर जाइ छै बाहर से तऽ छोट लाग रहल छी मुदा भीतर से ठण्डे आधार छै
हँ भीतर दीवार पर तरह तरह के डिजाइन बनाओल गेल अछि लगैत अछि जे कोनो कलाकार बहुत समय देलक होत ई बनेबामे
एते फोटो खिंचब तऽ बहुत रसमय आबत फ्लैश जरा दियऔ तऽ ओन
हँ ई ठीक कहली ओ खीच देलहुँ देखू कतेक सुन्दर आयल अछि गुफाके पत्थरपर पड़ल जाय छाया बहुत अलग लाग रहल अछि
गुफा से बाहर आबे के अब धूप लग रहल अछी चलू ओ बला झील के पास वैसेथोड़ा आराम कर
ठीक अछि झीलके पानिमे आसमान आ गाछके परछाई देखू कतेक सभ दिग रहल अछि
मछली सेहो अछि एते छोट छोट मछली मे पानि रहल अछि बच्चा लोक कनि रोटी खियाबी रहल अछि
ठीक अछि झीलके पानिमे आसमानक आ गाछके परछाइ देखू कतेक साफ दिख रहल अछि
सामने देखू एकटा बड़ासा डायनासोर के मूर्ति अछि टायर पत्थर से बनाओल गेल अछि
हँ ई जगह परिवारके सङ्ग आयके लेल एकदम बढ़िआँ अछि बुजुर्ग लोकनि सेहो बीजपर आरामसँ बैसल अछि जा ओ सामने देखू एकटा बड़ा सा डायनासोर के मूर्ति अछि टायर आ पत्थरसँ बनाओल गेल अछि
ई कचरा से कला बनावे के सबस बढ़िया उदाहरण अछि कलाकार लोकन